हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक
सब ठीक छैय मित्र
त आइ हम भारत के नौकरशााही पर विस्तार से चर्चा करय चाहै छी ठीक छैय।
हाँ मित्र करब।
कलियँमे नौकरशाह यानि ब्यरोक्रेसी शब्द बहुत बेस सुन लियौ। मुदा हमरा ठीकसँ बुझाईत नहि छैय जे भारतक नौकरशााही आखिर की होइत छैय अहाँ देश चलाबैमे एकर भूमिका की किए महत्वपूर्ण मानल जाय छैय।
बिल्कुल मित्र नौकरशाही ओ प्रशासनिक व्यवस्था अछि जते प्रतिशत प्रशिक्षित सरकारी अधिकारी देशक कानून नीति आ स सामाजिक कार्यमे सरकारी योजना सबके लागू करबाक काज करैत छथि सरकार बदल सकैत अछि मुद्दा प्रसासन अधिकारी अधिकर निरन्तर देशक व्यवस्था सङ्ग जुड़ल रहैत छथि।
सच कहूँ तो हमरा पहिने लगैत छलै जे केवल मंत्री य मुख्यमंत्री देश चलाबैत छथिन। मुदा अब बुझाइत अछि जे अधिकारी सब सेहो शासन व्यवस्था के बाहुत बहुत्वपूर्ण हिस्सा छथिन।
बिलकुल मित्र बिलकुल मंत्री नीति बनाबैत छथिन मुद्दा ओकर जमीन पर लागू करबाक जिम्मेदारी नौकरशााही होइत अछि यदि प्रशासन मजबूत नहि होत तऽ कोनो योजना सफलता पूर्वक लागू नहि भर सकैत अछि।
बिल्कुल हमरा लगैत छैय जे भारत जेकाँ विशाल देश मे ऐहन कलीन व्यवस्था अनिवार्य होइ करोड़ो नागरिक आ हजारो से सरकारी विभाग के समन्धित करनाई बहुत कठिन कार्य अछि।
बिल्कूल मित्र हमरा लागत अछि जे भारत जँका विशाल देशमे एहन प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होइ करोड़ो नागरिक आ हजारो सरकारी विभाग म सम्बन्धित करनाई बहुत कठिन कार्य अछि
बिल्कूल भारत मे केन्द्र राज्य जिला अनुमंडल प्रखंड आ पंचायत स्तर धरी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त रहय छथिन ताकि सरकार कऽ प्रत्येक निर्णय जनता धरि पहुँची
कालि हम पढ़लू जे भारत प्रशासनिक सेवा यानि बहुत प्रतिष्ठत सेवा मानल जाइत अछि आखिर अधिकारिक मुख्य काज होइत अछि।
हँ आई एस अधिकारी नीति लागू करनाय जिला प्रशासन चलनाय विकास योजना देख रेख करनाई कानून व्यवस्था मे सहयोग देनाय विभिन्न सरकारी विभाग सभकेँ समन्वय करबाक काज करैत छथिन
सच कहू तऽ जिम्मेदारी बहुत पैघ लागत अछि एक अधिकारी के एक समय मे बहुत रास विषय पर निर्णय लेबकऽ पड़त अछि।
बिल्कुल अही कारण आइ एस अधिकारी सभके प्रशासन ल कालून अर्थव्यवस्था समाज आर नेतृत्व व्यापक प्रशिक्षण देल जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे आइ एस नहि बल्कि आई पी एस आइ एफ एस अन्य सेवा सभ सेहो नौकरशाही हिस्सा छथि अछि।
बिल्कूल आ आई पी एस कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन से जुड़ल छथि आइ एफ एस विदेश नीति से जुड़ल छथिन जबकि अनेक अन्य केन्द्रीय राज्य सेवा सभ प्रशासनिक व्यवस्था के मजबूत बनाबै छथी।
कालहि हम पढ़लहुँ जे आधिकारिक सभ कऽ चयन बहुत कठिन परीक्षा होइत अछि
बिल्कूल भारत मे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा दुनिया के सभसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा सभमे से एक मानल जाइत अछि
सच कहू तऽ एहि परीक्षा मे सफल होबा कऽ लेलऽ बहुत ज्ञान नहि बल्कि धैर्य अनुशासन आ निरन्र तक मेहनत आवश्यक होइत अछि।
बिल्कूल अधिकारी केवल परीक्षा पास नहि छथि बल्कि देशक प्रशासनिक जिम्मेदारी उठाबै योग्य बनाबकऽ प्रशिक्षण सेहो प्राप्त करै छथिन
हमरा लगैत अछि जे नौकरशाही लोकतन्त्र मे मजबूत आधार होइत अछि।
ह। कारण सरकारक प्रत्येक योजना चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य हो सड़क निर्माण हो या आपदा प्रबंधन। सभ प्रशासनिक अधिकारी सभ कऽ माध्यम से जनता धरि पहुँचैत छै
कल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे यदि प्रशासनक ईमानदार आ कुशल होइ तऽ विकासकऽ गति बहुत तेज भर सकत अछि
बिल्कूल कुशल नौकरशाी देशक विकास निवेश कानून व्यवस्था जन कल्याणक सभसे महत्वपूर्ण आधार सभमे से एक अछि
सच कहू तऽ आब हमरा बुझाइत अछि जे नौकरशाही केवल कार्यालय मे बसल अधिकारी नहि छथि
हँ ओ लोक सभ सरकार आ जनता के बीच एक सभसे महत्वपूर्ण करी छथि जे ई नीति के व्यवहार मे बदलैत छथि
हमरा विश्व हमरा विश्वास अछि जे आदर्श अधिकारी केवल कानूनीक पालन नही करथि बल्कि समाजक सेवा सेहो करैत अछि
बिल्कुल एक ईमानदा संवेदनशील आ दूरदर्शी अधिकार लाखो लोगक जीवन मे सकारात्मक परिवर्तन आने सकैत छथि
सही कहल भारतक नौकरशाही लोककतांत्र्रिक शासन व्यवस्था रऋढ़ मानल जाइत अछि ई केवल प्रशासनिक तन्त्र नहि बल्कि राष्ट्र निर्माण विकास कानूनक पालन जनसेवा आ सरकारी नीति के धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करबाक सबसँ महत्वपूर्ण व्यवस्था अछि जाहि पर आधुनिक भारत प्रशासनिक सफलता बहुत हद तक निर्भर करैत अछि
बिल्कुल काल्ही हम नौकचशाही क मूल भूमिका बुझलियो मुद्दा अब हमरा जानबाक इच्छा आ जे भारतमे द साइ परात आखिर कहिया से भेल आ एकर इतिहास की अछि
भारतमे संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बहुत पुरान अछि प्राचीन कालसे ओ राजा सब अपन राज्य चलाबै लेल अधिकारी नियुक्त करैत छलाह मुद्दा आधिक नौकरशाही रूप अंग्रेज शासक दौरान विकसित भेल
सच कहू तो हमरा सुनवाक भेटल छल जे अंग्रेज सब प्रशासनक बहुत व्यवस्थित ढंग से चलाबैत छल मुदा ओकर उद्देश्य भारतीय जनता ने बल्कि अपन शासन के मजबूत बनानीय छल
बिल्कुल ब्रिटिश शासन मे इंडियन सिविल सर्विस आई सी एस नामक प्रशासनिक सेवा स्थापित करल गेल एहि सेवाक अधिकारी अंग्रेज सरकारक आदेश लागू करैत छलाह आ पूरा भारतक प्रशासनसँ जुड़ैत रहैत छलाह
हँ हमरा लगैत अछि जे ओ समय भारतीय लोकसब लेल आई सी एस मे प्रवेश करनाइ बहुत कठिन रहल होय
पहिले परीक्षा इंग्लैंड मे होयत छल आ अधिकांश अधिकारी अंग्रेज होयत छलाह बादमे धीरे धीरे भारतीय युवा सेहो एहि परीक्षामे सफल होय लागल
कल्हि हम सत्येन्द्रनाथ टैगोर के नाम से पढ़लियौ हुनकर महत्व की अछि
बिल्कुल सत्यनायण टैयगर आई सी एस मे चयन होने वाला प्रथम भारतीय छलाह हुनकर सफलता भारतीय युवा लेल प्रेरणा बनल
सच कहू तू स्वतंत्रता प्राप्त करबाक बाद शायद प्रशासनिक व्यवस्था मे सेहो परिवर्तन आव छै चकरा
हँ उन्ननीस सौ सैंतालिसके बाद भारत सरकार आई सी एस के समाप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आई एस के स्थापना करल ताकि प्रशासन लोकतांत्रिक भारतक आवश्यकता अनुसार काज करि सकै
हमरा लागै त कि जे आइ एस के उद्देश्य अंग्रेज शासन से बिल्कुल अलग रहे होय
बिल्कुल अंग्रेज शासन मे प्रशासन मुख्यतः शासन चलाबक लेल छल मुद्दा स्वतंत्र भारतक एक प्रशासनक उद्देश्य जनता के सेवा विकास आ कल्यण बनी गेल
कल्हि हम पहिलू जे अधिकारी सबक प्रशिक्षण सेहो बहुत व्यापक होइत अछि
चयनक बाद अधिकारीसबके प्रशासन कानून अर्थव्यवस्था तकनीक आपदा प्रबन्धन नेतृत्व आ ल लोक प्रशासन विस्तृत परीक्षण देल जाएल अछि
हँ सच कहू तऽ प्रशिक्षण एतेक पेघ जिम्मेदारी निभावनी सम्भव नहि अछि।
बिलकुल एक जिला अधिकार के हजारो कर्मचारी करोड़ो रूपए योजना आ लाखो नागरिक। समस्या संग जुड़ल निर्णय लेबाक पड़त अछि।
हमरा लागैत अछि जे नौकरशााही केवल फाइल पर हस्ताक्षर करबाक काज नहि अछि।
एक सक्षम अधिकारी के संघठ प्रबंधन। कानूनी व्यवस्था चुनाव प्रकृतिक अपदा विकास योजना आ जन समस्या सभ सँ निपटतक क्षमता रखबाक पड़ैत अछि।
बिलकुल सही कलियौ। कलियए हम देखलियौ जे चुनावक समय प्रशासनिक आधिकारिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि।
बिल्कुल निष्प्ष चुनाव करनाइ प्रशासनकक सभ सँ महत्वपूर्ण भूमिका सभ में से एक अछि।
सच कहू तऽ आब हमरा बुझाइत अछि। जे प्रशासनिक अधिकारी देक हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में जुड़ल रह छथि।
बिलकल निष्पक्ष चुनाव स्वासथ्य शिक्षा कृषि उद्योग पर्यावरण कानून व्यवस्था ग्रामीण विकास आ शहरी विकास सभ क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय भूमिका निभावैत छथि।
हमरा विश्वास अछि। जे ईमानदार अधिकारी देशक विकासक गति बदल सक छथि।
बिल्कुल एक दूरदर्शी निष्पक आ संवेदशील अधिकी अप्पन निर्णय से लाखो नागरिक जीवन के सकारात्मक परिवर्तन आनत सकत छथि।
बिलकुल सही कहलियौ। भारत के अधिक आधुनिक नौकरशाही प्राचीन प्रशासनिक परम्परा ब्रिटिश। कालक अनुभव आ स्वतंत्रता भारतक लोकतांत्रिक मूल्य सभ क समन्वय पर आधारित अछि। आइ एक सऽ एक सहित अन्य प्रशासनिक। सेवा सभ आज राष्ट्र निर्माण सुशासन के सेवा विकास योजना साल भर पालन आ लोक महत्वपूर्ण बनावा में महत्वपूर्ण भूमिका दे रहल छै।
काल्हि हम भारतक नौकरशाही इतिहास बुझलहुँ मुद्दा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि। जे एक आय एस आधिकारिक जीवन वास्तव में कोना होइत अछि। की ओओर केवल कार्यालय मे बेसी काल फाइल पर हस्ताक्षर करैत छथि।
बिलकुल सही कहलियौ। बिलकुल नही आई ए एस अधिकारी जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण होइत छै। हुनका कार्यालय। काजक संग। सग क्षेत्र मे जायके जनता से भेंट। करबाक समस्या। सुनबाक आ सरकारी योजना सभहक वास्तविक स्थिति देखबाक सेहो जिम्मेदार रहैत छै।
सचि कहु ता बाहर सँ देखलाक ई नौकरी बहुत आरामदायक लगैत अछि। मुदा वास्तविकाय सायता एकदम अलग होयत
हा एक जिला अधिकारी। के दिन रात कखनो फोर आबए सकत अछि। दुर्घटना बढ़ी चुनाव कानून व्यवस्था आ कोनो आपदा सभ परिस्थिति में हुनका तुरन्त सक्रिय होयबा पड़ैत छै।
हमरा लगत अछि। जे निर्णय लेनाइ प्रशासनिक अधीकारी सभ सँ कठिन जिम्मेदारी होयत
बिलकुल बहुत बेर एहन निर्णय लेबाक पड़ैत अछि। जाहि में फेर लाखो लोक प्रभावित होइ छथि। एहि कारणे अधिकारी के कानून मानवता व्यवहार
काल्हि हम पढ़ेलहुँ जे जिलाधिकारी पूरा जिलाक प्रशासनक प्रमुख मानल जाइत छथि।
हँ जिला अधिकारी या। जिला अधिकारी विकास योजना कानून व्यवस्था राजसेवा चुनाव आपदा प्रबंधन सामाजिक सुरक्षा अनेक सरकारी कार्यक्रम सबक निगरानी करैत छै
सच कहू तऽ एक व्यक्ति के एतेक जिम्मेदारी होबाक बहुत कठिन काज अछि
बिलकुल एहि लेल हुनका समय प्रबन्धन नैतिक क्षमता निर्णय शक्ति आ मानसिक संन्तुलन बहुत मजबूत रखबाक पड़ैत अछि
हमरा लगैत अछि जे अधिकारी के जनता संग सीधा संवाद करबाक कला सेहो अयबाक चाही
हँ कारण प्रशासन केवल आदेश देनाए नहि बल्कि लोक सब समस्या बुझी समाधान खोजने सेहो अछि अच्छा अधिकारी हमेशा जनता के बात ध्यान से सुनेत अछि
कल्हि हम देखलहुँ जे सोशल मीडिया पर सेहो बहुत अधिकारी अपन काजक जानकारी साझा करैत छथि
बिल्कुल आधुनिक समय मे प्रशासन अधिक पारदर्शी बनि रहल अछि आ अधिकारी डिजिटल माध्यम द्वारा जनता से संवाद स्थापित करैत छथि आ शिकायत सभक समाधान जल्दी करबाक प्रयास करै छथी
सच कहू तऽ तकनीक प्रशासन के बहुत बदले अछि
हँ ई गवर्नेंस ऑनलाइन सेवा डजिटल रिकॉर्ड आ मोबाइल एप्स प्रशासन के अधिक तेज पारदर्शी आ प्रभावी बन रहल अछि
हमरा लागैत अछि जे एक अधिकारी के हमेशा निष्पक्ष रहबाक चाहि
बिलकुल प्रशासनिक अधिकार सबसे पैघ पहचान ओ निष्पक्षता ईमानदारी या कानून अनुसार निर्णय लेबाकक क्षमता होइत अछि
कल्हिय हम सोचि रहल छलहुँ जे यदि अधिकारी भ्रष्ट बढ़ जाइत तऽ पूरा व्यवस्था प्रभावित भर सकैत अछि
एहि कारण प्रशासनिक सेवा मे नैतिकता जवाबदेहि आ पारदर्शता पर बहुत जोर देल जायत अछि।
सच कहू तऽ अब हमरा बुझाइत अछि जे आइ एस बनाई केवल प्रतिष्ठाक विषय नहि बल्कि बहुत पैघ जिम्मेदारी सेहो अछि
ई सम्पद सम्मानक संग संग जन सेेवा कठिन परिश्रम ईमानदारी आ निरंतर सिखबाक भावना सेहो माँगैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे अच्छा अधिकारी देशक विकासमे बहुत पैघ योगदान दऽ सकैत अछि
इतिहास गबाह छैय जे अनेक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी अपन दूरदर्शी नेतृत्व मे पूरा जिला राज्य आ देशक विकासक दिशा बदली लेने छथि
बिलकुल भारतक नौकरशाी केवल सरकारी कार्यालय व्यवस्था नहि बल्कि राजक विकास सुशासन संकट प्रबंधन कानून व्यवस्था जन कल्यण आ लोकनैतिक मान्य पत्र के मजबूत बनायल आ एकत महत्वपूर्ण संस्था व्यवस्थित अछि एक आदर्श प्रशासनिक अधिकारी अपन ईमानदारी नेतृत्व सं